ठ लियौ
बढ़िआँ यऽ कहियऔ आओर सब
बढ़िआँ छै कतऽ छियै।
अभी
हाँ।
अभी तऽ अपन हया गाँंव मे छी बाहर मे हवा के मौसम ख रहल छी।
अचछा वर्षा भए रहल यऽ
बहुत मौसम सुबह में खराब रहे अभियो हल्का हल्का बारिश भए रहल ये
अच्छा।
कहू उम्हर के हाल चाल
इम्हरो देखियो बर्षा ते सुबह से भेल रहे अभी कनी देर पहिले धूप उगल रहे अभियो कनि कनि ये हवा एकदम सुोहाना चलि रहल ये
इधर तऽ बादल थोड़ा थोड़ा छेल य आ हबो हल्का हल्का चलि रहल यए
तब भोज भात छै की।
नहि भोज भात अपन अभी कहाँ भए रहल यऽ
आ कतहु भोज भात हेतियै खााय लऽ मिलति यै चायप के खेती हइ अपनासभ
से तऽ मिथिला के छेबे करियै भोज बुझलियै मगर अभी नहि भेल हाले फिलहाल में दूगो बर्खी वालला भोज बितल ह जकरासँ अपना मिथिला भाषामे अपनासभ कहल छथिन श्रध श्रध के हँ।
हमरा तऽ ओहो नहि भेल यए एखन तऽ कतेक महीना भए गेल भोज खेना
अहाँ रहै छियै। आबू इधरे
अच्छा देखै छियै छुट्टी होइ छै, तऽ आबे छियै घूमबै फिरब भोज भात हेतै तऽ एकदम
ह।
चायप के खेबै
दुनू गोटे साथ साथ जेबै भोज खयबै
हां एकदम मजा मे
तऽ अपना लोक के तऽ कुनू टेंशन नै नै छथिन किया जे नै किछ तऽ अपन सबके एगो पिकनिके भऽ जेतै।
हां कैर सकै छी अपना सब बनभोजो।
तऽ। अपन सबके पीछा मे बगीचा छेबे करै ओहि मे कर लेबै।
हां भाए जेतै उहो।
हुं आबै के कुनू प्रोग्राम करू अहाँ।
हां अच्छा करै छियै।
आबु कनटा लियौ गाँव के वातावरण।
हां छी तऽ एखनो गामे मे लेकिन मजा नै आबै छै असकरे मे।
ऊंह सही बात छै।
अभी कता घर पर छी कि बाहर मे छथिन।
नै हैया सड़क पर घुम रहल छी।
अच्छा अहों हवा लाए रहल छी मौसम के नै।
हां मौसम एकदम सुहाना वला छै, उहो ला रहल छिये मजा।
ठंडा हवा नि चैल रहल छै।
हां।
ऊंह। तऽ आबु कहियो टहलै लए कुनू दूर छै लगे तऽ छथिन।
ह मारे भोरे- भोर नींन्दे नहि टूटे छै की कही।
हंऽ सुबह में नींद नइ टूटैया।
ना राइत के लेट से सुते छियै, भोरे कऽ उठ ठे नइ पाबै छियै।
ओ सुवाइत अहाँके नीन्द नइ टूटैया।
हंऽ।
सुबहक टहलियौ, अपन सभके मिथिलाके सुबहके टहलब बहुत फायदा करे छै, शरीर में।
से तऽ छै, लेकिन आब की करिये।
राइत के ओ की कहै छियै ओकरा, ऑनलाइन क्लास। उ सब चलैत रहै छै, आइ काल्हि। तऽ वेहे मे व्यस्त रहै छियै।
ऑनलाइन क्लास चलैत रहैया ने।
हूं।
नहि त- तऽ दिक्कत छै, नै।
हूँ। भोर के रहे छै अपन महाविद्यालय जेनाइ।
सुबह कऽ अभी तऽ मोट मर्निंग नै ने चलैये अभी तऽ दसे बजे के नै चलैया।
हँ हँ तऽ राइत के फेर दस बजे से चैर पाँच बाइजिये जाय छै। छै आबैत- आबैत अपना सबके तऽ। अपना सबके तऽ सहरसा जाय पड़ै छै महाविद्यालय।
बात तऽ इहो छै सही मे।
बस ओही आबै। बै पाँच बैजे जाय छै तकर बाद तऽ कनि देर आराम चाही।
वही न। अभी तऽ अपन सबके मिथिला मे कोनो पर्व नै छै जे छुट्टी के हेतै।
हँ।
अभी तऽ अपन सब के दुर्गो पूजा सबके लेटे या।
हँ समय। तऽ छै अभी दुर्गा
लेट छै।
लेकिन मजा बहुत आबेै छै।
से तऽ या नै।
अजका तऽ मौसमो एकदम बढ़ियां छै।
से तऽ या हवा पूरा सोहनाय हमहुँ टहैल रहल छीयै अभी। भैर दिन घरे परे बैठल रहै छियै। बुझलियै तऽ साँझ भेल तऽ। कहलहुँ कनिटा मौसम फ्रेश केलकै हेँ।
हँ।
तऽ इधर तऽ पानी भैर दिन पड़ैत रहे।
नैय इधर तऽ आय पूरा दिन नैय पड़ल या।
हँ।
उएह एगारह बजे तक पड़ैत रहल या।
हूँ।
तऽ आय महाविद्यालयो नै गेलियै।
हँ हमरो करतै उएह नै
समझलियै।
हमके खी कह बुझलियै।
हँ हँ।
तऽ शामके समझलु जे टहल लए छियै।
हूँ। अपना सब के यहाँ तऽ छेबे करै रीति- रिवाज सुबह- सुबह।
आ साम साम सही कहलियै। मगर मजा नै लागै छै बुझलियै अकेला मजा नै लागै छै। आहाँ सब जे रहै छियै आहाँ सब। आहाँ सब के साथ जे घूमैत रहियै ने अलगे मजा रहै ओ मजा अलगे फीलिंग रहै ओ मजा।
अच्छा -अच्छा
जेने आ सभ देखियौ काज मे लागल रहै छै। त एहिमे दिक्कत भए जाइ छै।
एगो पोखरि छै आगा मे।
ह
ओते छिये खड़ा सामने मे पेड़ पौधा सब ते छेबे करे हे। एकदम सोहाना सोहाना हवा लाग रहल ये।
तऽ कहियो मछलीसभ चलै छै कि नहि पोखरि सभमे मछलीसभ छै कि नहि।
पूरा एकदम भरल छै पोखरि मे।
य वाह हमरो बहुत दिनसँ मन करै छै मछली खाायके बुझलियै।
हँ अपना सब के तऽ वही मछली एक नम्बर छै।
हँ आब की कहब? अबै अहीं लग एक बेेर मछली खेबै। बनबू कहियो मछली? मड़ै छै कि नहि मछली?
मछली मरे छै उएहे टाइम ई समय-समय पर
ह
ह जब कनटा म ओ पैघ भए गेल तब अपना सब के मारे छै निकाललक आराम से ओकरा बाँंट लियअ। अ पनााबे
अ भैयार की यौ
हँ-हँ, हँ-हँ
चच जी सब चाच जी सब छथिन फेर चाचीजी सब छथिन। सभके, सभके हिस्सा लागै छथिन।
ह फेर ओ जब पैघ वालला निकलि गेलै ओमे से। तब फेर बच्चा आन केे एमे के धा देलक ओ जब पै भेल अपन तऽ फेर निकाललक अहिना चलैत रहै छै।
अपन सभके तऽ अथी छेबे करियै। कते कम से कम हीसो बेस पच पाँचो किलो छओ किरो भऽ जाइ छै कि नहि हिस्सा
पाँच छओ किलो तऽ भए जाइ छै लेकिन हमस ओतेक मछली नहि ने खाइ छियै। गोटेके आधे दिन मछली खााय छियै। तऽ ओते लए क की करबै। तऽ ओहिमे कमे मतलब एक किलो दू किलो लै। छिय उएह चलि जाइ छै दू तीन दिन।
अहाँ सबके यौ मछली ते दुआर ने यौ आय
हू
हमरा सबके मछली नहि छै बड़ा मन करै छै खाायके बुझलियै।
अच्छा-अच्छा
अहाँसभके तऽ व्यवस्था बनल यए ताहि दुआरे। अपन ठी
आमके मौसम केहन रहलै
आम के मौसम तऽ अबर ठीक रहल, बुझलियै
आम खेलियै कि नहि
हँ, खेलू हम
अच्छा अच्छा
आम खेलु हेर बुझलियै
हँ ह।
अपन एहिबेर गाछमे तऽ नहिए ने भेल ह मगर खरीदो के एतना खेलू जे अपन फील नहि लागल जे अपन गाछ मे नहि रहे आम
हँ, अरे भेल तऽ हमरो सबके गाछमे नहि।
हँ।
हम मार्केट वालला आम खााय नहि छी
ह।
चाही तऽ अपन गाछके गछपक्कू आम
सही बात छै अपन ग अपन जे होइ छै, अपन गाछके आम कतहु
म ब
दोसर कोनो आ पी मार्केट के तऽ यही सब बला स रहै छै।
हँ, बाजार में तऽ उएह पका देलक ओकरा समय स पह हिलैये
ह अपन गाछ के तऽ गछपक कु आम मिले छै बुझलियै ओ तऽ अलगे मजा लागे छै खाय में
हँ, ओकर जे मजा ओ कत्तौ नै मजा कोनो आम में नै मजा
तऽ तऽ द सही कहलियै हन
हूं।
केहेन रहल एहिबेर आमके सीजन तऽ एहिबेर खेलियै कि नहि किछो नै खेलियै
नाइ ई बेर मात्र दूटा आम खेलियऽ पाकल आ दूटा कच्चा आम खेने रहियै जेकि हम कच्चे आम खा जाइत रहियै पचास-साइठ टा ई बेर मात्र दुटा आम खेलियै कच्चा
हमरा तऽ आम बहुत अच्छा लागै छथिन बुझलियै मगर की कहब तैयो मगर खेलू
आम तऽ खाय कऽ आम तऽ कुछ खायइके मुन करै छै, लेकिन उ अपन गाछ वला जे मजा होइ छै न ओ महा बाजार वला में हेबे नै करै छै। इहै दुआरे दू दूटा खेलियै
हँ।
दूटा खेबो केली तऽ कुछ मजा नै ऐल ओहेन कहलियै छोड़ब भैया आम नै खैब मजे नै या आम मं
कहियौ नहि बड़ा स्थिति चलै छै खराब बुझलियै
हँ।
तऽ
वही देखैत रहियै सोचैत रहियै सबकुछ एकदम
चलू आम के सीजन तऽ आब धीरे-धीरे डाउन भेल जाइया।
हँ, हँ।
मारू कहियो मछली एबै ओहिठां खेबै बनेबै।